हूं हूं हूं, की हाल चाल? हँ हँ हँ आबि रहल एय। बढ़िआं बढ़िआं अपन बत
अबै छै। अपनो ठीक छै।
हँ हँ आबि रहल छै। की सब भ रहल छै?
गर्मी सं बेहाल छै अहुं सब दि हँ खेनाइ एखने भेलैया आइ भोज छलैया अपने अंगने मे।
त अछि अच्छा भोज छला, कथी के भोज छलए?
ओ छोटका ककाके घरके लिंटर परलैन ने ढ़लाई भेलैहा। ओकरे।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तहन त माउस भातके तहन त भोज भेल हैत। ऐं दबाक देने हेबै तहन त बूट्टी। सिम्पल सादा सादी खेलीया। आ हमरा तऽ भेल बूटी देलियै चारि पाँच टा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अहाँ कतऽ छी?
ढलाई भ जेतेय तखन हम छी घरे
ओ ढलाइ हेतय तखन घरे पर छी अछा।
घुमय छि किय तऽ गड़- -
गर्मी तऽ हँ गर्मी तऽ एतो छलै की कहू- - कखनो रौदा होइ छलै, कखनो बारिश होइ छलै, समयझे में नहि आबै छलैई। ई बड बड अथी छै गेल छलहुँ बाहर से- -
तऽ गाममे जखन ई चीज होइ छै न तऽ सब कहै छै कि अथी- -
हँ- -
इ ना एखन- - छै त पेईने आ ओ अथी पीबय छैई त।
हँ- हँ -हँ ओ अथी हँ- ह -ह- - कनहरिया के बियाह होइ छै, कि की कहै छै न- - से न कहय छैय- - ना हँ ठीक कहलियै न हँ ई सुनने छलियै हमहु हँ- हँ- हँ सूनने रहिये इ आय तेनाइते क -क- -
घर पर एबे।
ई सब चीज आंय इ सब हम सुनलियै ऐ ताहि दुआरे कहलहु है। हमसब गेलियै आ- - की कहू आइ गेलों बाहर बाहर बाहर गेल छलियै। तऽ कथि कहै छै ऊं - -
मौसम खराब भऽ गेलै। नहि मौसम खराब भ गेल बाहर गेलियै तऽ- -